हँ की समाचार बुआ
ठीकी गोर लागै छी
खुश रहू सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू बढ़िआँ छै
हम ठीक छी अहाँसभ ठीक छी
हँ हमहुँ ठीक छी बढ़िआँ छी
हँ बाबूजी ठीक छथिन
सभ बढ़िआँ छथिन सभ बढ़िआँ छथिन अहाँसभ अपने कहू अपने सभगोटा बढ़िआँ
हँ हँ सभगोटा बढ़िआँ छै कीसभ होय छै
किछो नहि होय छै बौआ खाना पीना खैलौं आब आरामे करै छी
भ गेल
हँ हँ खाना भ गेल आयल छलखिन सभगोटा खेलखिन पिलखिन हमहूँ खयलहुँ आरामे करै छियै दुपहरियाके टाइम य
हँ गर्मीऐ बहुत य की कहू आइ ते सबसे ज्यादा गर्मी कहा दुन अछि
हँ सभसँ ज्यादा छै की कऽ सकै छियै बड़ गर्मी छै
आ पाइनो पाइनो के अखन कोनो सम्भावना नहि देख रहलै परसू के कनी मनी दिखाई है लेकिन ओ हयैत की न हयेत
कहाँ हाँ होइ छै बारिश वारिश तऽ नहि हे होय ये आज
आत तऽ रौद ई छै ओ तऽ रौद खूब करगर ये बीचमे रौद छुप जाय या फेर उग जाय या फेर छुप जाय आ फेर उड़ जाय या लेकिन रौद बहुत करगर गर्मी बहुत ज्यादा या
बहुत ज्यदा छै हँ छै तऽ ज्यादा तऽ हेबे करत गाँवे मे तऽ सएहे हाल ये गाँवे मे बड करगड़ रौद ये बड करा बाहर निकलब बला म
देखने रहियै जे मतलब गाँमे तऽ खूब पैन भेललैय कहादिन कलिएह
पैन त होय छै बौआ लेकिन फेर रौद उइग जाय छै न पैन दिन मे होय न छै राति के पैन हो छै दिनमे रौद उग जाइ छै तऽ वै जेहने के तेहने मौसम रहि जाइ छै
हँ से तऽ छै की करबै तान कहि आइ गरमी जात
आब तऽ दुपहरिया के टैम मे त आब तऽ चायो पानी के
हँ करबे आब कनिकाल मे कनि काल मे हेतै चाय पानी आओर सब कहियौ नया किछ
नाय गाँंव घरमे तऽ उएह हाल खबर ये उपनयन होइया बियाह होइ या आब तऽ उपनयनो खत्म भऽ गेल एकादशी जग सब बड उपनयन भेला गाँंव मे ने उपनयन भेला एकादशी जाग भेले आब सब खत्म भऽ गेल काल्हि रातिम भए गेल
अच्छा भऽ गेलैय ऐबेरका सीजन के गेलै हन उपनयन भऽ गेलै सभटा
हँ भऽ गेलै आब उपनयन आओर सबटा तऽ भऽ गेलै आब अगिला महीना मे हयत होयत से तऽ नहि कहब लेकिन एखुनका जे छलै या निर्जला एकादशी छलै न ताहिमे बड्ड लोक के एकादशी जाग कयेलऽ कऽ अपन जकरा भगवान जेहन ओरियान देने छथिन
इ एकादशीओ नीक होइ छै
हँ तऽ ई अपन जकर जेहन ओरियन देने छथिन से तेहन अपन उसरेग कऽ दान केल तऽ कतेक लोटा दैय छै क कतेक धोती दै छै कोनो वस्त्र मतलब दान कयल जाइ छै ब्राह्मण के एकसोआठ ब्राह्मण खैय छैय ना त ओइ मे ब्राह्मण के दान देल जाइ छै ब्राह्मण भोजन होइ छै अहाँके जे पकवान पूरी जे किछु खुआबऽके से अहाँ ब्राह्मणके खुआ सकै छी आ ओहिके बाद अपन दछिणा के रूप मे लोटा होइ छै धोती ई होइ छै जकरा जकरा जे जुड़ै छै
हँ हँ सेब
जुड़ै छै हँ जकरा जे जुड़ै छै से सब दै छै तऽ अपन अपन सभके जकरा भगवान जे
एहि बिना
तहन नहि फड़ल छलेल बौआ अय बेर बौआ तहन आम नै फड़ल छला बुझलियै गोटे पगड़े कतहु कतहु फड़ल छलए गाछमे गोटे पगड़े एकटा दूट के फड़ल छलै तैयो बुझियौ जे देखय मे नय लगै छलै
हाँ
नय अखन नय खतम भेले एखन गाछ ने छलए बुझियो जे देखे मे न लागे छल गो पगड़े लागै छलैया लेकिन काल्हिखनि हमर बाबूजी ससुर महाराज तोड़लखिन तऽ एक सए एकैस आम छलय ओहिमे
अच्छा
हँ तऽ बड्ड सुन्दर आम छलए घरमे अपन पसारि देने छियै आ ओहिमे अपना आब जे होइ ह
गाँव मे तऽ हमर जे हमर गाँंव मे लाल दीदी जे छथिन से तऽ गाँवमे रहै छथि ओ कहलखिन यै बेरा हुनको खूब आम भेलैयन अ लिचीओ खूब भेलैन अहाँ सबके भेल रहै लिची कि नय
हँ लीची तऽ भेल छले बौआ लीचियो भेल छले आम कम फरल छलै छलै आम नय जदा फड़ल छलै एकेटा गाछ में छलए ओहि मे व खाय पीबे ल रखल कहाँ अचारो बनेलियै एहि बेर नय बनेलियै आब कलमे केओ देखनाहार नय छै धियापुता छै नय
अचार बनेलहु हें एतो तऽ इएह छै मोल ला कऽ कोनो चीज
अच्छा नय एतऽ तऽ देखियौ गा गाछी कलमके बात होइ छै जे धियापुता रहै छै तऽ तोड़ि कऽ अनलक तऽ बनेलहुँ तऽ धियापुतासभ बाहर यै तऽ के आनत ओ सास ससुर छथिन तऽ ओ तो बुढ़ छथिन तऽ ओ कतयसँ लाबऽ जेथिन आ घर लगमे एकटा गाछ छलै बौआ तऽ ओहिमे ओकरा कहलहु हेँ ने जे एक सए एकैस लगभगमे छलय तऽ ओ बड्ड नीक काम होइत छै अचार बनबयवला नय होइ छै ओ कनि डमरा साले रह तऽ ओकरा छील क खइयौ तऽ बड्ड स्वाद आममे तब ओहिमे खेतै लोक कि अचार बनेबतै तऽ अचार छोड़ छोड़ देलियै नय बनेलियै छलै पिछिला सालके अचार छलैए पिछला सालके अचार छलै
एहि बला तऽ हमसब तऽ कुच्चो बनेलहुं हन कनी कनिक फाड़ो बनेलहु सोचलहु जे फरुआ वाला सेहो बनायब लेकिन कनोनी हैत बना त दुआारे कहलने अब अगला बेर देखल जेतै
हो आइनाहितो छोड़ि देलियै माँ हमर कहल कहल कय कि बोआ गे हम आचार बनबयी छी तऽ तु छोईड़ दहक हमही बना दै छै
तऽ नानी माँ नानी माँ अचार भेजलन की नय
ओतय गेल रहियै दुर्गा पूजामे तऽ देने रहै आर ई एखन बनेलकैए तऽ आब कहैत छै जे दुर्गा पूजामे अभि हाँ तऽ देबू अ अचार हम बौआ कहियो नहि बनबै छियै मायए हमर सब बेर अचार ओकरा हाथके अचार बड्ड नीक होइ छै छी बड्ड नीक होय छै अचार तऽ उएह भेज देयये ते नय बनबय के कते आदमी खेनाहारे कनी मनी हमही खाइ छी
बेसी मांईग लेब हमरो ले
आ अच्छा साउस ससुर तऽ बूढ़ भऽ गेल छथिन तऽ बूढ़ सूढ़ तऽ दवाइ पर चलै छै बुआ नहि अचार खय छथिन लेकिन हम अचार कनिमनि खा लै छी किए ओ सभ तऽ ओनहिते पथ परहेजवला आदमी तऽ ओ की खेथिन ओ सभ अचार तऽ दबाइ दुनू गोटा दबाइए पर रहै छथिन तऽ अचार ओ सभ नहि खाइ छथिन हम खाय छी कनिमनी तऽ भेज दै छै तऽ कतेय कतेय दिन चलैया बुझलियै तऽ सएह सभ छै तऽ नहि बनेलियै वएह जे छै हँ ठीक छथिन ओहो सभ बढ़िआं छथिन हँ गवयेमे छथिन हुनकर बेटा पुतोह सभ बाहरे रहय छथिन अपने रहय छथिन बूढ़ा बूढ़ी दुनू गोटा तऽ अपन बनबैय छथिन नहि बौआ कियो नहि छै संगमे अपन दुनू प्राानी छथि बनबैय छथि हमर माँ अपने बनबैत छथि रंग बिरंग केँ चीज जे होइत छनि से रहय तऽ छै हुनको तबियते खराब लेकिन की करथिन जहन नहि छनि पुतौहु तऽ बना कऽ तऽ खाये पड़तनि तऽ बनाबै छथि खाइ छथि की करतय कहियो काल केँ फोन कऽ दै छथि हमरो हँ तऽ आब आइ काल्हि केँ बेटी पुतोहु बौआ रहय छै गांवमे ककरो देखय छिये सब बाहर घरे पर पड़ लेने छै
की करतय लोग आब काज रोजगार काज रोजगार लोक केँ करय बाहर आबहे पड़य छै भाय नहि करत तऽ खायत कतय सँ लेकिन बुढ़ापामे तऽ भाय गाँवे सहारहारा बनै छै की करतै
तऽ सएह होइ छै बौआ आइ काल्हि तऽ सएह होइते छै युग जमाना नहि ने छै आब जकर किस्मत ठीक यै ओकरे बेटा पुत तऽ उ गाँवमे रहैए माय बाप केँ सेवा लिखल जकरा छै आ नहि तऽ ओहिना अपन सभ अइ की कऽ सकै छी कतेक तऽ अपन सास ससुर लये कऽ बाहर ओ होइये जे गाँवमे आबय पड़त रहय पड़त ताहि दुआरे अपन बाहरे रखैए अपन साास ससुरके सेबो करैए आ अपन रखबो करैय से बात होइ छै
आओर कहियऔ की सब ठी
आओर सभ अहाँ केँ साउस ससुर कतय रहै छथि
हमरे सभ लगमे बाहरेमे हमरे सभ साथे रहै छथिन
अच्छा बाहरेमे रहैत छै तऽ उएह कहलहुँ हे ने तऽ आब आइ काल्हि बेटी पुतोहु केओ रहै नै छै न गाँंवमे तऽ की करतै तहन तऽ राखे पड़ते संगमे कियाकि सबक बस केँ नै नै छै जे बना केँ खा लेतय आ हमर माँ बाबूजी एखन छथिन ओहन बना कऽ खा सकय छथिन तऽ बना कऽ खा लै छथिन आ नीक तबियत तऽ आब आइ काल्हि जवानोे केँ रहय छै तऽ बूढ़ सूढ़ केँ तऽ कोनो बाते नहि छै
हँ सैह त छै नहि भऽ सकय की करथिन कर नहि गेलहु हैं एखन एते गर्मीमे कतऽ जायब एखन तऽ बाहर सँ निक घरेमे आ एतय बाहर सँ कतहु दिल्ली सँ बाहर जाउ दिल्लीसँ बाहर जाउ तऽ भाय ओहि लेल तऽ कनी सोचय पड़तय तुरन्ते नहि कतौ जा होय छै बच्चो ओ एखन छोटी है
हँ तऽ नै तहन तऽ नहि भऽ सकै छै चलू कोनो नहि छै उमर पर सभटा भऽ जाय छै तऽ सबटा ठीके रहै छै
गेल रहुँ पछले महिना में ओता वैष्णो देवी गेल रहोक ओतेक बेटा के गेलहुँ हंय
अच्छा हँ तऽ भऽ गेलै ने कतहु गेलहुँ सालमे एको बेर कतहु चलि गेलहुँ तीर्थ स्थान कऽ लेलहुँ तऽ ओ अलग बात होइ छै आब एखन एहन गर्मीमे कतहु जायब अच्छा केहन स्थान माता रानी के छनि बढ़िआं छै
बहुत बढ़िआं बहुत सुन्दर माता रानीके दर्शन तऽ बहुत नीकसँ भऽ गेल कोनो दिक्कत नहि लेकिन जहन भैरब बाबा बड्ड छै तऽ हमसभ अर्ध कुमारी तक तऽ पैदले गेलियैन अर्ध कुवारीसभ फेर खज्जर केलियनि फेर खज्जर परसँ माता रानी के भवन गेलो हँ हँ माता रानी के भवन गेलो
करबे सौसो ससुरके लेके गेल रहियनि
हँ हँ हम गेल रहेन हमर पतिदेव गेल रहथिन आ गेल रहथिन साउसु गेल रहथिन ससुर माँ महाराज गेथि हमर माँ से गेल रहथिन ओहा भोरमे दस बजे चालू कऽलिय चढ़ाइ तऽ वएह भैरव बाबा के पूजा करे दर्शन करे एक डेढ़ राति के बाजि गेले भेरव बाबा के चढ़ाई तऽ माता रानी के भवन से छै कमे दूर लेकिन चढ़ाई खूब छै बहुत ऊँच गर बहुत ज्यादा छै त तै ने लोकग कतेक लोकोग अथी कले छै उड़न खटोला ओतयसँ भवनसँ
ओ तऽ चलू कोनो छै पड़ तऽ लाग गेल न क नहि तो
ह हमरा सबके एते नहि बुझल छै जे पहिले ओकर टिकट फिकट बुक होइ छै तऽ पहिलहे करबा लेैतियै कोनो नहि छै तैयो दर्शन भऽ गेल केनाहितो य भैरव बाबा लग मे गेलहुं तऽ जेना लागल भैरव बाबा खूब बरका परीक्षा ले लेती है आँधी बिहार तूफान पैंन सबटाइम लेकिन लोक सब कोै छै हँ लेकिन लोक सब कहैत छै जे जहन राति भऽ जाइ छै भैरव बाबा लगने जाउ तऽ ओतऽ रोजे कहाँ जाइत पनि झाठि बिहारि आबि जाय छै ओकर नहि छै कोनो लेकिन एगो डर भऽ जाइ छै जे की पत्थरे तत्थर कतौ स खसिगेले किछो आ तै में हमरा लग में छोट बच्चा रहे सालो भरि के नहि भेल रहे तोहर तऽ ओकरा लऽ कऽ आर कनी भऽ गेल दिक्कत दूधो तूधो के कनी दिक्कत भऽ गेल हमरा अपन दूध
बहुत परीक्षासँ दर्शन दै छथिन नहि